हेलो
हँ बढ़िआ अहाँके
ठीकइ हमरो आओर सब कहियौ
आओर सब बढ़िआं अहाँ की क रहल छीयै अहाँ की क रहल छियै
हम तऽ एखन बैसल छी आब की कहै छै मोबाइल के कनि चार्ज मे कहलियै लगा दैत छियै हवा उठलैए गर्मीए बड्ड छै
गर्मी बड छै पानि तानि नहि भेल है
पाइन नहि भेलैए भोर से
दूध कर छै अच्छा ईमेर तऽ इम्हर तऽ होइत रहै छै
हँ आ ओर सब कहियौ अहाँ ठीक छी ने
हँ हमहुँ ठीक छी
ओ
आर दीदी गेलेथ
हँ दीदी तऽ चलि गेलथि तऽ आब पहुँचतै आ साढ़े आठ बजे तक
ओ कोन कोन ट्रेन छलैन
अ हमरा सहरसा अहमदाबाद छलनि ह कोनो की नाम छलै नाम नहि पता तइ हमरा
अच्छा प पप्पो गेलेथ तऽया
हँ पप्पो गेलखिन हे संगे एहि बेर छोड़े लए ओतय से फेर जेथिन दादी लग मे काल्हि पापा आ रहथिन राति मे ओकरा होस् होस्पिटल छोर अथिन होस्टल से फेर चलि जेथिन पपा एथिन अपन ऑफिस मे रहथिन फेरो ओतऽ से की कहै छै हँ
जा अच्छा फो हँ फोन उठा लेलखिन ओ
हँ उठा लेलखिन हँ हँ हँ
की कहलखिन ह जे आबि जाइ लऽ
आ जाइए आ जाइए
ह
खेनाइ पेनाइ तऽ छलनि हे रात दालि पूरी बना कऽ देने छलियनि हे ओहो सभ दू टा बैसल बैसल कहल के खायब कि ट्रेन मे जगहे ने छले आइ सी सीट मे बैसे के नीचा वाला सीट ने छलेया
अच्छा उपरेवला छलै
हँ एकटा बीच वलाा छलनि एकटा ऊपर वाला छलनि ह तऽ कतऽ से हेतनि नीचा बला लेथिन से नहि लेलखिन सएह सब छै हँ आओर कहियौ
आओर सब बढ़िया छै हम तऽ घर मे छी
घरे मे छी की करैत छलहुँ एखन पढ़ाई तढ़ाइ नहि होइत छै
अखन अखन उठबे केलियै
चाय ताय भेलैए आ
चाय हम चाय पीबे नहि करै छी तऽ चाय की
बिस्कीट चाह ताय खा लेल करू
हँ से दे देखबै
ओ तऽ एखन नास्ता की हेतयेँ
देखते छिय टिकरी आ अथी छै टिकरी छै मठरी छै सएह सब हेतै
मूँग तूँग नहि खाइ छियै मूँगो छै मूँग तूँग खा लेब
हँ ठीक छै खा लेब
हँ आाबा उठले एको हँ
एतौ उठल छै आ सब ठीक कि अहाँके आइ तऽ बरैते हात
हमरा तऽ आय व्रते आइ तऽ आइ दाल भुजिया बनते अहाँके आइ खेनाइ की भेल छै छलै
खेनाइमे दालि भात
हँ
भेल छलै तरकारी छलै तरकारी आलू गोभी के छलै बढ़िया छलै नीक छलै प्याज त्याज द क सब बनल छलखिन नहि बाहर रखने छलियै
बाहरसँ खेने छलियै
हँ
तऽ बढ़िआँ हइ तऽ अपने सिखबै ने आब बनेनाइ केना की बनै छै से
देखे देख लेबै आयब जहिया होतऽ तहन सीख लेब
कोबी काटि देबै कोबीके फ्राइ कऽ देबै आ आलू कटबै तऽ आलूके फ्राय कऽ देबै बना देबै मसाला धनी मिरचाइ सरिसो पड़ै छै तऽ धन्नी मिरचाइ जीर यैह सब देबै कनी आओर कि
हमे तऽ हँ देखै छियै एक दू महीनामे शुरू करबै
ओ
बनेनाय तहन अपनेसँ
केहन भात केहन दैए यै से खाय लए
भात उसना चौउर दै यै
उसना चाउरके भात रहैए रोटी तोटी बढ़िआँ रहै छै
हँ रोटी टी ठीक रहै छै
ओ आओर कोचिंगमे पढ़ाइ बढ़िआँसँ चलै छै ने
हँ हँ चलै छै
ओसभ अबैए ने तथागतसभ
हँ आबै छै
ओ
एक हँ आबै छै एखन तक हमर एको दिन नहि छुटल हए
एखन तक नहि छूटल एको दिन ने जा बढ़िआँ बच्चा
हँ फेर टेस्ट छै दू तारीखके
टेस्ट अइ फेर तैयारी करियौ बढ़िआँसँ तैयारी करियौ भऽ जेतै सभटा नीक हेतै कोनो बात नहि छै चिन्ता नहि करैके छै
सैह छै एकटा किताब लेबाक छलै एकटा
किताबो फेर चाही देखै छियै अच्छा देखै छियै पप्पाकेँ कहै छियैन एकटा किताब पापा बीस तारिख के ए रातिमे ट्रेन पकड़थिन बीसके रातिमे छनि दू बजेमे ट्रेन छनि आउ हँ हँ तब कहलखिन हम दू बजे रातिमे ओ खेनाइ पीनाइ खा कऽ कहलखिन हन निकलि जेबै बन सबेेरे बरका पपा के कहथिन जे खेनाइ पिनाइ दऽ आउ हमरा स्टेशनपर आ तकर बाद हम अपन चलि जैब सएह कहलखिन हन
ह
हम कहबो केलियैन जे एतेक सबेरे किए चलि जेबै रातिमे अपन निकलब कनि काल सुति रहब आराम कऽ लेब तऽ कहै छथिन जे नहि आराम करबै तऽ फेर की कहै छै हुनका सबके दिक्कत भऽ जेतैन
ह
ताहि दुआरे ह फेर रातिमे छोड़य पड़तनि जा कऽ से बात
ह सेहो छै बेसी राइत बेसी राइत भऽ जेतै
हँ तहि दुआरे सैह कहलखिन हन के परसू खन परसु खन भोर भोर मे पहुचथिन सात बजे तक नहि पाँचे बजे कहने रहथिन पाँचे बजे अमर कंटक ट्रेन छै
तऽ ओतऽ एत ओतऽ कतेक बजे पहुँचथिन
ओतय पहुँचथिन पाँच बजे भोरमे ओतौ सैह छैन टाइम पहुँचैके घर पर पहुँचथिन बाइसके भोरमे पहुँचथिन एतऽ
ओ बाइसके पहुँचथिन
हँ बस त भोरमे पाँच बजेमे कहलखिन आब ऑफिस जेथिन कि एतेक अथिन से नहि कै तैहि दुआरे
त आब जाइ ओ त आब जाइ
कहलियै ने तऽ चलि हँ जे भऽ सकैत काज छुट्टी भऽ गेलनि ने आई दिनका छुट्टी लऽ लेलखिन हे तऽ
हो छै
हँ काल्हि दीदीके फेर सभटा सेट कऽ देथिन
की सब लग छल छै ने
दालि वाला वएह दालि के पूरी बना देने ये आलू परवल के सब्जी मूग फुला के लऽ गेलखिन हे भूजा लऽ गेलखिन हे आओर उएह किछु किछु बनल छलै खजूर पिुरुकिया सब से सब आब कायल कायल से तब खेनाइ खेती आब काल्हि छोला भात बनतनि कहलखिन हे काल्हि से जे हँ खाइत रहती होस्टलके आब एतय तऽ खायल नहि होइत छलनि ह एना एना उएह उएह करैत रहै छलियै
अच्छा ओ तऽ पहिले से आदत छै
हँ मारि खाइ छलै
हँ आब आब फेर कहिया ऐते
आब तऽ कहैए पता नहि बीचमे छुट्टियो नहि हैत
ओ
हँ
से कहात छै
हूँ
तऽ फेर एक सालके बाद
हँ एक सालके बाद फेर आब दोसर सेमेस्टर जहन खतम हेतनि फेर पैसा कौड़ी जमा हेतै मने चारिम सेमेस्टर हँ हँ
अच्छा की सब बना बना के खुआ देलिये
एक दिन बनल छलनि ह चिकेन एक दिन माछ बनल छलनि आ मुँहे मे घा भऽ गेलै तऽ की खेतै ब्रश कऽ लेलकै ओहिसँ मुँह मे छिला गेलै हेबे ने कयल होइ छलै बक लोल छै ने
हँ बरिश करैके बुझलिय हीकेचछा
हसभ तऽ आब बुझिते छियै ताहि दुआरे छै ओर सभ कहि नास्तामे एखन तऽ उएह हेतै तहन
हँ आइ देखै छियै समोसा खेबै आ ह कालहि खा लेबै अथ ओ सब हँ छै कनि मनी
कनि मनी पप्पा नहि कहलहु ने
नहि दस रूपैआ छै दस रुपआ अ देब समोसा खाजो
प्पपा की कहल कोन
पापा कहाँ कहल यए ने किछु
नहि कर ने पैसा तेसा ले बक तोरी क तऽ कबन दाम स
कह लेबन
हूँ
हूँ
कटहर नहि खेलए हे कटहरो भेटै छै एखन
नहि हम हम कटहर खाइते नहि छी तऽ
आम खयेलहुँ हँ कि नहि
हँ आम खेलियै कनि मनि बेसी नहि खेलिय हा
कोन आम खेली
ह ने उपजरदालू खेने छलियै
जर्द आलू मालदह ने
मालदह मालदह ए तो भेटते नहि छै
गरत अ कि त तऽ माल
अहाँके की सब आयल कोन आम सब आयल छलै गामी
ओतयसँ गाँव से आयल छलैए सभ आम छलैए बहुत आम आयल छलै आम छलै जर्दालू जर्दा सफेद आ मालदह सबसँ नीक होइ छै हँ नजरा बम्बई तऽ हिम सागर प्पपा सभके हम सरजना दसहरी ह दसहरिओ आम नीक होइ छै सभ सभ आयल छलै
हू
ओर घुमय फिरै लए कतहु नहि गेलै आँय
नहि कतऽ जायब
ओ कनि घुम फिर कऽ आबि ज खेलनाइ कुदए खेलै कूदै लए नहि जाइ छी कनि क काल
नहि नहि जाइ छीय कि छै नहि खेलाय लए आबते नहि छ
जेह ओतऽ तथागत सभ नहि अबै छ हूँ
देखै छियै ई संडे के जेबै
सण्डेके आ दिव्या सभसँ बात होइ छै कि नहि
हँँ हँ होइ छै कहियो काल के
ओ सए दोस्ती नय टूटबाक चाही
हँ हँ एकदम एकदम
तैयारी बढ़िआँसँ होइ छै ने पढ़ाइके ए्जाम कथीमे एतै अथी छ ई साल भरि वला जे होइ छै
साल भर वला ओ तऽ टेस्ट होइते रहै छै
एगारहवी के जे हेतै एग्जाम स्कूल मे
स्कूल मे पता जे मार्च तक मे हेतै
आँ
मार्च मे हेतै
मार्च मे हेतै देखैत रहियौ सएहसभ ध्यान देने रहबै पढ़ाई के सर केँ तऽ कोचिंग छोयर देलियै ह
मोन गड़बड़ा गेल छले ने बीच मे तै छोड़ देलिऐ
से खेनाइ पिनाइ खइयौ बढ़िआँसँ ओकरा बु बजै छियै ने हमूँ तऽ सह छी
हँ हँ मु पुस अ छी
हँ दुनू छी सए सभदिन खाली पकोड़े छन छन खायत
से तऽ समोसा बड़ नीक लागयै ह म बड दिन भऽ गेलै छोला भटूरा सेहो खायला
ठीक छै ओहि दिन तऽ बनेने रहियै खेनहे तऽ रहियै एतऽसँ आब क खा कऽ गेबे केलै हु ओतरास छोला भटोरा
ह कहियो का होइ छै
हँ जे छोला भटूरा बनेने रहियै तऽ बना पठा देने रहियैनि कनि दीदियोके
हँ
हँ पप्पा लके दौआ लहथिन दीदी रहै पप्पा रहथिन
बौआ छै ने भिर भाईजी के बेटिय
अच्छा एते छैन
हँ एते रहै छै स्कूल मे वएह अथी मे छै समधियारी मे
संत ना मैरी बा बड पयिग स्कूल छै ओस्त
हँ तोहर घर अथीके बग बगलेमे छौ तोहर स्कूल के सामने मे
हँ से तऽ पते
हँ